ठीक छै के की हाल छै
हमरो ठीक छै अहाँ की करय छियै
किछो नहि बैठल छी अहाँ की करैत छी
छै और अहाँ एने बहुत गर्मी पड़े छै पछि का
हँ यहाँ तऽ बड गर्मी छै
ह
अहाँ कने गर्मी छै
हँ बहुत गर्मी पड़ैत छै ओने लाइन रहैत छै
हँ लाइट तऽ रहैत छै लेकिन कटि जाइत छै कतहि क दैके देरकेे
आओर तऽ इन्भर्टर छै कि नहि
नहि हमरा कनि इन्वर्टर नहि छै अहाँके ने इन्वर्टर छै
ना हमरो एने इन्भर्टर ना छै
ह ह लाइट कटला पर तऽ आरो गर्मी पड़ै छै लाइट रहला रहला पे भी पंखा चलै छै तऽ ऊपर से ढाहे मारे छै
सेम स्थिति हमरो छै और अहाँके गर्मी के छुट्टी हो गेल छै
हँ गर्मी के छुट्टी की होत तय हमर तऽ हमेशा छुट्टिए रहै छै अहाँ बतैयो अहाँके कॉलेज के गर्मी के छुट्टी भऽ गेल
हँ हो गेल छै अहाँके कितने दिनके छुट्टी होल छै
हमर तऽ अभी तऽ प पता ने कब कॉलेज खोल तै अभी तऽ एक दू महिना के छुट्टी हइ अब रिजल्ट ते तभीये न होत हेतै कुछो
हँ इहो बात छै तब तऽ
अहाँ ई ठंडा मे की की खाय छी आम उम खाइ छी कि नहि
अहाँक ठण्ढा कहाँ छै तऽ हमरा के तऽ आमे के पेड़ न छै गेल रहि बाजार तऽ बहुत महंगा आम देबे छै तऽ छोड़ देली अहाँक आम के पेड़ छै
ते अहाँ पाकी तऽ अहाँ कनि हम भेज देब
हँ तब आम फड़ल छियै अब की बार
हँ ओते नहि लेकिन तैयो फड़ले हइ की करमसभ तोड़ि लै छै इतने न एने ओने काल्हि एते बारिश भेलै ने मेघ पड़ छललै कि कितना आम तऽ गिरे गेलै आंधिये तूफानमे
हँ इहो बात छै आधा फड़े तऽ आधा गायब हो जाय आओर अहाँके लीचीके पेड़ छै
लीचीके पेड़ छै हमरा
तब लीची हाइकी खतम हो गेल छै
लीची तऽ आब नहि हइसभ टुटि गेल
हँ हम तऽ हम की बार लीचिए नहि खयली छी
हं नहि ख लेकिन हमहूँ तऽ ओतेक कहां खयली सभमे पिलुए भऽ गेल
हँ आओर मीके छुट्टीके प्लान की छै
कुछो ने छुट्टी के प्लान कथी रहते घरमे बैठल छी गर्मीमे की करब कहाँ घूम जय म गरी
हुं हम तऽ सोचलियै हं ए बार केनो घुम आउ चलते जोर जोरे चलते तऽ घूम आ केनाहु से
हँ अहां जाउ
हँ हम तऽ सोचे ह तारे हमके पास शिमला घुमाउं
नीके विचार छै अहाँके
हँ आओर अहाँ अभी गाँवमे छी कि शहरमे
न हम तऽ अभी गांव आएल छी सोचने रही की गर्मीमे आयब आम उम खाए तो इहे लगि आये गे
हँ इहो छै गाँव भी जाना जरूरी छै आओर
त बात छै
आगे की प्लान छै
अच्छा ने की प्लान होतै अहाँके खायन पियन भऽ गेल
हँ हम तऽ खा लेलेे छी अहाँ खा लेले छियै
नहि हम तऽ अभी नहि खयले छी अहाँके कने की की खाना बनल हैत
हमरा य तऽ यहाँ मम्मी दालि चावल बनयनेे छिय अहाँके अहाँ खुद खाना बनाबै छिय या मम्मी बनाबै छै
हँ कबो कबो हमहुँ बनाबै छी कबो कबो मम्मीयो बनाबै
हूं तऽ की बनैले छै आज
आज तऽ दालि कढ़ी दालि कही बड़ी भात कढ़ी उह आलके भुजिया आ सब्जी इएहसभ बनल हँ सोचले रहली बेस सन मंगबाके तऽ कहलहे आइ नहि तरुआ बनल तऽ कहले बनी तरुआ अहाँके तरुआ कहिना लागै छै आलूके पकौड़ी
हमरा तऽ नीक लागै छै आओर अहाँके अथी खानामे मटर पनीर अच्छा लागै छै
हँ मटर पनीर तऽ नीके लागे छै हमरा छोला ज्यादा नीक लागे छै इहे ले मटर पनीर तऽ हमरा नीके लगै
हँ छोला भी ठीक छै हँ हमरा तऽ नीक लागे बिहारमे तऽ लिट्टीए चोखा ज्यादा फेमस छै
हँ हमरो अच्छा लगे हँ हमरो अच्छा लग लगे छै लिट्टी अहाँके बाहरके लिट्टी ज्यादा नीक लागै छै पसन्द आबै छै कि घरे के पसन्द आबै
हमरा तऽ ज्यादा बाहरके नीक लागै छै अहाँके
आँ हमरो कबो कबो बाहरके ठीक लागै छै कभी कभो हमरा घरोके बढ़िआँ लागै छै
आओर अहाँ लिट्टी खुद बना लेबै छै
हँ हम तऽ खुद्देसँ बना लैत छी लिट्टी
हँ तब तऽ बहुत अच्छा बात छै
हँ से तऽ छै हँ सब बढ़िआ छै अहाँ बताउ अहाँके घरमे सभ ठीक छै ने
की
अहाँके घरमे सभ ठीक छै
हँ हमरो घरमे सभ ठीक छै आओर सुनले रहली कि अहाँके भायके शादी छै
नहि तऽ अभी कहाँ शादी होइ छै एते गर्मी हइ कि अभी गर्मीमे शादी
जा हम केकरो से सुनले रहली छी कि
नहि नहि शादी नहि छै जल्दी केओ अओरो के बारेमे सुनले होखब
हँ हो सकल
तब अहाँकेे लीचीके जूस केना लागल यै
हमरा लीचीके जूस अच्छा लागै छै हमरा आमके जूस ना अच्छा लागै छै अहाँके
नहि हमरा तऽ उल्टे छै हमरा तऽ लीचिएके जूस नहि ठीक लगै छै हमरा आमेके जूस ठीक लगै छै
आओर पापा कहाँ छै
यए सभ अपन अपन काममे व्यस्त हइ
ह आओर तऽ शहर कब आबयके छै
आब देखू ने आम उम खाइएके ने ऐब अभी तऽ आम पकल स्टार्टे भऽ गेल
ह हम छुट्टी मे गाँव आबै छी तऽ हम तोरा एने घूमे आयब
हँ जरूर आयब हम
हँ
अभी आइ जाएब तऽ आमो खा लेब
आम पाकै छै अभी
नहि आब तऽ पैकबे ने करते है पाँच दस दिनमे
हँ तऽ कुछ दिन जादा कुछ दिन बाद आयम तऽ जादा नीक छै कि न
हँ कुछ दिन बाद आब तऽ ओ ठीके छै कि पाक स्टार्ट हो जाइ
हँ ओर बताब'
सब बढ़िआ छै
अहाँ तऽ खा खा ले खाना खा लेलहोख
खा लेले छिय अहाँ
नहि हमहूँ सोचैत छी खाना खा कऽ आब भूख लागिये गेल काम त जादे घर
अहाँ खाना अहाँ खानामे की बनेले छियै
कहली न भात बन लेलक तरकारी बन लेलक रोटि भूजिया इहे सब तऽ बनल हँ ह
हमरा यहाँ तऽ वही दाल चावल बनल छै
हँ तऽ अभी गर्मीमे की खायब गरम गरम इएहे सब ने चीज ठीक रहै छै
अहाँके बाहरके खाना अच्छा लागै छै कि घरके
हमरा बाहरोके खाना ठीके लगैत छै घरोके ठीके लगैत छै बाहरके ल लेकिन जादा नहि खायके चाही तबियत खराब हो सकल अछि
हँ अहाँके बात सही छै लेकिन हम कभी कभी बाहरो के खा लेबै छै जब शहरमे रहय छियै तऽ
होबे करै छै
अहाँके रसगुल्ला कैसन लागै छै
हमरा रसगुल्ला नहि नीक लागै छै हमरा गुलाब जामुन ज्यादा नीक अच्छा लागै छै
आओर बताब'
सभ ठीक छै हमहूँ जाइ छी अब खाना उना खाय अहांसे हम बैदमे बात करब हँ
तऽ ठीक छै हमहुं जाइत रहिै हमरो बहुत काम छै परसे गर्मीमे अलग काम छै
ठीक छै
ठीक छै खयाल रखियै अपन
हँ ठीके छै ठीक छै हम अहाँ से कारमे बाद कर